हेलो हेलो अहाँके तऽ आवाज हमरा लग अइछे, केना भेटाइ छै की आवाज हँ केना बिजी रहै छि यै सखी प लअ
की कहू घरमे एकटा पूजा छलै यै। बुझलियै
हँ-हॅं
मेहमान सब, करतुनद सब, हित, नात आ गोता सब आयल छलथिन तऽ वही पूजा
हँ
दू तीन बज छलियै आ भोर के उठ जाय पड़े छलियए कियाकि बस से जानै छियै नींद नै पूरा भेल छै, हँ से थकावट जे लागई छै, लगे छै, कि शरीर फेकाइ य
हँ लगै हो छै, सखी जेना बड नींद न पूरा होवै से
हँ बड -बड दिक्कत होइ छय बहिन से -से लागे छै ने कि एकदम अन्दर से हकहक्की जेका लागे छै।
हँ -
ह वही एकदम हूँ
आ बड नीक से नीक से भए गेल सब पूजा पाठ नीक से भए गेल।
बड सुन्दर बड सुन्दर एकदम जय -जय भए गेल। कोनो काज एहन नहि रहलै कि जेकरामे कोनो विशेष रहत सब ब बड्ड सुन्दर
भोज उज सब भैल रहै।
लेकिन बड सुन्दर छै।
हुँ चलू
देखियौ काज सभ रहै छै, तऽ भोज भात केना नहि करबै जे अहाँ खेलेले जकर जेकर खेले छी। तो खिलाय के तो कोनो बहाना चाहबे करिये आ हमर जे माय छथिन सास हँ उनका बड मन छलैया कि हमारे खूब सुन्दर से होबे तऽ हमसभ भी कहलहुं कि देखियौ आब दोसर के दोसर काज दोसरे जैसन होबे छै, तऽ किया नई हुनखरो मनसा पूरा कर देवल जाय भाय आदमी अपन तो देखियौ शौख पूरा करबे करै छै। आँ तऽ माइयो बापके कनी शौक पूरा कर देबेके चाही
ना - ना सही कहलहु सखी जेना ओ आरके ब्यासा कहियौ पूरा होइ बाले बच्चासँ न होइ
तब आ देखियौ जे आ उँ रहथिन चाहे हमसभ छी। एक समय मे अपन आदमी जवानी जरा दै छै, बाल बच्चा के पोसहैं मे अपन कोनो शौक मौज कत पूरा करै छै। सोचै छै, कि जे ई पूरा करबै ओ ओतनामे तऽ बाल बच्चा के ई काज कर दे सकै छी, आ वही सोचते -सोचते औरत सब के जिन्दगी खतम हो जाइ छै।
नहि सही कहलिय सखी जेना अभी हमही आर भी माय बनल छियै, बाप बनल छै, तऽ जेना बुझै छियै नऽ, कि केना - केना परेशानी होवै छै, कोतो कमाइ लो कमे पड़ै छै।
हँ
कतको तब कतको कमाइ कम लगै छै।
आ नइ जान छिय सखी ए एक समय हमर सासो, ससुर बड्ड कष्ट काटलथिन हेँ जे अंडा बनबै छलथिन तऽ जानै छियै दू टा अंडा बनबै छलथिन आ ओकरा पाँच आ टा टुकड़ा करै छलथिन बुझलौं। आ ओकरा फेर आधा आधा कऽ कऽ सभ कोइ सभगोटा खाइ छलथिन। मतलब टोटल कहियो कि दिन राति मिला क चारि टा अंडा बनबै छल थिन आ ओकरे दु टाइम कर के खाय छलथिन आ देखियो आइ भगवान दिन जे फेर लेलखिन से देखियौ आब सबटा बड नीक छै।
न न होबेके चाही, हँ आ देखू न जेना कष्ट होबे छै, कहै छै ने कि भगवान के घर देर छै अन्धेर नइ। जेना आज कष्ट छै तऽ ओ कल भगवान नजरि फेरबै जरूर करथिन।
आ फेर देलखिन बहिन। आब तऽ फेर देलखिन, आब देखियौ हम एकेटा जानै छियै कि हम केकरो नहि नस बिगाड़लियै या तऽ भगवान हमरा किया बिगाड़थिन।
किया बिगाड़थिन सही बात छै।
हं आ देखियौ आ बड नीक छै कोनो दिकत नहि छै, आ देख तनी मनी के दिक्कत त भगवान एहन मन बना के मन मनुष्य जाति के भेजले छथिन। कि ओकरा केतनो दे देथिन भगवान ने तऽ कहतै कि भगवान जी ई चीजके कमिए छै।
कमिये छै हँ ई तऽ मनुष्य मनुख जीवन इ मनुख के विचारधारा ही छै। जेना ओ आर के संन्तुष्टि ना होवै छै।
नै दरिद्र छ थीं महा जे मनुष्य जाति रहै छै ने से दरिद्र छै जेतनो दऽ दियौ ओतबे ओकरा आर चाही। हँ और बहिन की बनेलौं आज?
आज बनैले छियै सखी जेना हमरा आरके तनिका आलूके बैगनके तीख तीख सब्जी खायके मोन करत छले तऽ हममे बनेलै छिऔ आलू बैगन टमाटर देके खूब खाट खाट सब्जी और शिमला मिर्च और प्याजके भुजिया।
अच्छा नइ आइ तऽ हमर मालिक नहि छलथिन धर मे ओ गेल छथिन कतहु हँ तऽ हम आइ बनेले छी पास्ता बौआ सबके नीक लागे छै ई सब तऽ हम सोचलहुं कि हँ तऽ बना देेलौं त
आ झट पट अपन बनियो जाइ छै।
हँ बनियो जाइ छै बच्चा सबके भी नीके लागै छै हम एहन नइ कहि सकै छी कि हमरा नीक नइ लागै छै। हमरो नीक लागै छै हमहुँ खा ले छियै नास्ता भए गेल आब, हँ
हँ देखु सखी जेना चटकगर स्वाद केकरा आर के नीक न लगै छै जे हमरो आर के मिलल जुलल बनै। हँ मिल भेटाइ तऽ हमरो नीक लागै।
हँ तऽ हम ओहे बना देलहुँ झटपट बनियो गेल आ कनि आब जाइ छी खाना पीना के व्यवस्था करब। अभी तऽ नहि बनेले छी, अहाँ त बना लेलहु अहाँ त तेज भए गेलो हम त अभी लटकैले छी।
हमरा आर के तनिका निकले के पर निकले के छै तनिका बाहर बजार के नै एहि चलते सोच लियौ आज बालो बु बुतरू घरे में छथिन तऽ जल्दी- जल्दी नास्ता खाना जे बन जायत त हमनि अर के हमे आर मालिक तनिका हँ निकले नै बौवा सभके न ले के जायब तेना एक आध घण्टा के काज छै जेना सब्जी हरा हरियर तरकारी - उरकारी सब शेष भऽ गेल छै घर आर मे। तो ओ आर सबके इन्तजाम भी तो करै के पड़ै छै न।
ह नै देखियौ बड़ बरसात के दिन छै, हँ आ नै बड़ बरसात के दिनो छै।
जेना अभी मौसम ठीक छै तो लि आएब आ और बाद कनिका अगर बारिश - उरिश हो जाइत त बड्ड परेशानी भऽ जाइत।
ओ भइये जाइ छै सही बात कहलहुँ। त बात छइहे कि निकलै मे बड्ड दिक्कत होइ छै आब। त हमहूॅं त परसो रात मे हमहुॅं गेल रहौं। सब बच - बाले बच्चा गोटा सब संगे अपना गेलौं आ गाड़ी भऽ के तरकारी ले एलहुॅं सब त भरके ई नै छथिन आब जे ई नै रहथिन त के ला के देतै हँ।
हॅं नै इ त अहाँ नीक कहै छियै सखी जेना वहाँ ओनहरके रे- रे-उम्हरके रेट की छै साग सब्जी आर के? एम्हर तो तनिका सस्ता भेयल छै।
नै बहिन एतऽ महंगे छै।
ना तऽ एह- एम्हर त सखी जेना कहू की के बीस टका भिन्डी, बीस टका नेनुवां, मने सब सब्जी दे देत। जे देखो से बीसे टका खाली एकटा ओल हमरा आर देने ए तनिका सौ टका अस्सी टका भेटाई छै आ टमाटर चालीस टका छै।
हँ नहि एतऽ तऽ चालीस टाका एके ठाम भेटलै हमरा टमाटर आ नै तऽ जानै छियै अस्सी टका भेल छै।
बताउ तेऽ बड्ड महगा भऽ गेल अहाँ दैन ओम्हर त तरकारी सभ तत्तऽ
हूं हूं। मीन छै बहिन इधर होवै छै खाली हरिया - हररके तरकारी।
बुझलहु जेना कि कद्दू रहै छै कुमहर रहे ती अ कदीमा रहै छै अ अहाँ के नेनुवां भेट भेटत, साग भेटत ई सब सस्ता भेटै छै। भिंडी भेटत जे कहलहु ने एतौ बीस रुपैया दै छै। बीसो दै छै बीस मे डेढ़ो के जी दै छै ओहनो भेटै छै।
ओ मने जेना कस्टमर भेटा गेल ओ
कस्टमरो भेटा जाइ छै आ नै तऽ जैसे कि कि अहाँ जे रातिमे जेबै तऽ जे जाय बला रहै छै ने से सब कम- कम कऽ, कऽ हँ कम - कम कऽ कऽ दऽ दै छै।
हँ तऽ ओतर बोझ ले के कतय जाइ सबके भी तऽ दिक्कत होवै छै ने। आ दूर- दूर से व्यापारी सब अनै छै साग - सब्जी।
दूर -दूर से नै बहिन नै नै एतय तऽ दूर से नै रहै छै लेकिन जानै छियै की होइ छै कि देखियौ बरसात मे जे भीग जाइ छै सब्जी सब से रात में सोचे छै, कि जेतना निकल जाय तो ठीक ठीके रहते न ने तऽ अगला दिन तऽ ओकरा फेके ही पड़े छै। आ भिंडी सब जोआ जाइ छै, हँ आ भिंडी सब जोआ जाइ छै। तऽ ओ नीक नई लागैत छै कोयो नई लेबय चाहैत छै, तऽ सोचैत छी, कि चलू बीस टाका एना बेचै छियै तऽ किया नै बीस टाकामे डेढ़ के जी दे दै छियै तऽ सभ लालचमे ले लैत छै। एक के जी के बदले हँ डेढ़ के जी ले ले लो
जेना देखू देखो जेना घरो ला के रखब अहाँ फ्रीजर मे तऽ ओह बुढ़ा जाय छै, ऐसन नहि छै कि ओ ठीक रहै छय, जोइल जाइ छै, लेकिन आदमी लालचमे कीन लै छै।
त किनियो लै छै, आ बनाइयो लै छै, देखियौ घरमे आ जाह छै न तऽ, कोनो ने कोनो आदमी व्यवस्था करे ले छै, ओकर छोड़े छोड़ थोड़ी छै। आँ हमर बच्चा सभके भिंडी के भुजिया बड्ड नीक लगै छै।
हमरा छोट बेटीके भी बड्ड नीक लगै छै, भिण्डी भुजिआ। खूब स्वद से खाय आ बोलबो करी की मम्मी भिंडी भुजिया बड दिन भऽ गेल तऽ तनिका बनाउ न।
हँ भिंडी लैल छियै, आ एकटा की कहे छै ओकरा कुद्रियो ले के आयलिय छिये, त कुद्ररी के तऽ भूज देबे बहिन नै त जाने छियै, पिछुलका बेर जे हम लेके एलहुँ से ओहने राखल राखल हम बिसइर गेलहुँ के हम कुद्रियो ले के आयल छियै आ जाने छियै, तब ओ पूरा पक गेल आ पक गेल तऽ कोना के बनेब चार पाँच गो रह छलैया तो ओकरा भूंज भाज के बच्चा सबके द देलो आप करैला छलियै तऽ हमस बना के खेलहु आ देखियौ नऽ जे गेलियै परसो से दस रुपैआ के तीन पाव दे रहै ई करैला देलकैया आ बुझयो आ ई हँ बीस रुपैआमे डेढ़ के जी छलैए। तो तऽ दस रुपआ के तीन पाव देलके य हम कहबो कलो कि चाचा कमे दियौ कमे दियौ लेकिन कहै छै ने जे से भार छै, तऽ हम तऽ देबे करब जेना हम हमर जे छय सें आब की कहियए आ जाने छियै। अ छै बड सुन्दर एकदम सुखल - सुखल छलैया पतला पतला सन
आ तऽ तित नइ लागल तित नई लगै छै अभी अर के कर के करेला?
अ ती देखियौ तीखा तऽ लगबे करै छै, लेकिन जाने छियै, नऽ ई सब खाय के चाही अभी खाइ सै नऽ खून साफ होइ छै, ई भेल अहाँके नीम के पत्ता भेल ई सब खायके चाही आ आइ काईल्ह के बच्चा देखियौ खाय नहि छै।
खाइयो लेब कैसहुँ करिके जेना जे कहे छी, अहाँ नीम के पत्ता बाप रे बाप बड तीत लगे छै, आर सब।
लेकिन नय ओकर टुस्सा वाला पत्ता जे खेबै अहाँ ओ नई लागत अहाँ कतेक करू।
ए सब ना - ना तूसे पत्ता बनेले छियौ जेना बैंगन आ टमाटर द के आओर आलू द के
नैय बहिन ओ ओहन हम नई जानै छियै हमर मम्मी जे बनाबै छल तेहन हम तऽ कभी नहि बनेलियै या झूठ नई बाजब - - से ऊ की कर करै छलथिन न कि ओ तेल दऽ कऽ कनिक अ सब पत्ता के कुरकुर कुरकुर भूज दै छलथिन।
अच्छा ऐ सखि हमरा बाहर के नयि आबै छै हमे करै छियै अहाँ के ठीक छै।
आ ठीक छै सखी ठीक छै कर